हेलो
अहाँके अहाँके आवाज जाइ हइ ने हमर
हँ अब आवाजा आबै है
तब की करे रहियै तखन से अवाजे नहि आबय रहय हँ एक बार हमहुँ कलियै ने कु किछो नहि आबै रहै तखन
हँ बोलियौ
नयका टाक्स नहि मिलल
नहि टाक्स कहाँ एलै
जैसे रिप रिफ्रेश वला पर टिप पै छै तऽ ऊपरवला जे रहै छै ओ ओय पर टीपय छियै
हँ ऊपरो वला पर ऊपर वला पर भी टिपके तब हमे अहाँके अथी भेजलहुँ से स्क्रिन रिकार्डिंग करि के ह
हमे तऽ अभी करै रहियै ने तऽ होय गेलै
अहाँक टास्क आइ गेल ने
हँ सोचलियै देखै छियै करिके अभिये मोन ख्याल एलै बस करली होय गेलै आ गेले टास्क हमरा
बहुते के नहि एलै हन कते ने गुरुप मे मैसेजके
हँ हँ दू तीन बार करबै ने ओसभ तऽ अभी जुटलै हन जेकर जेकर देखे छियै ने ओ सब अभिये जुटलै हन अपने तऽ बहुत पहिले सुन छी छिकै
हँ तैयो एको बार टास्क नहि ने
दू तीन बार करबै
रिफ्रेश तीन बारके ह
आ बैंक अकउंटमे
बैंक अकाउंट नहि ले है ओहो अभी अभी रिकॉर्डिंग कर के अह के भेजलनि सुनलिय अथि ग्रुपोपर हम छोड़लियै हन आँ
अहाँके नहि गेल लगै हए रुकियौ भेजै छौ
अहूँकेँ भेज देलहुँ हेलो हेलो हेलो आवाज नहि जाए है
हमर आवाज नहि जा हइ अपनेके
आबय लए तखनसँ नहि आबैत रहए
हेलो
हेलो
बैंक एकाउंट हँ हँ अपनेके आबै हए हेलो
बैंक आँ
अपनेके आवाज आबै हए बैंक एकाउंट न दू तीन दिनमे हँ दू तीन दिनमे बैंक अकाउंट माङगि लेत
हँ पर टैक्सवला करि कऽ देखलियै ओ जे प्रोजेक्ट कार्ड मङ्गै ह अथि प्रोजेक्ट कोड मङ्गै छै कोन चीज दियै
मे कुछो नहि दैके छै ओ ने मतलब पहिले नहि दैके रहै छै पहिले अपनेके ताकस आत
ाक् उएह बात छै आ जब टीपै हियै तऽ प्रोजेक्ट कोर्ड मांगै है
ओ नीचाँमे कथी लए टीपै छै नयका कज अहाँ नहि टिपियौ
आ
खाली रिफ्रेशे करल करियौ
आ ठीक य आब पता नहि कहिय आबै है
देखियै आ जेतै एहो जे र मत मतलब अथी रहै ने जहाँ नम्बर आओर पेमेन्ट वालला दिबै रहै वुाँ रिफ्रेश कर देबै अच्छा करने छियै
हँ रिफ्रेस करि कऽ तब फेर अहाँके भेजलहुँ
अच्छा यहाँ रिफ्रेश करैत छियै
कहाँ
अथीवला त नहि करलियै
टैक्सवला पर
हँ ब
वहाँ अभी नहि केलियै
ठीक तब ने एत
अच्छा करै छी देख हे हँ
ह इे अपने के स्क्रीन रिकॉर्ड देखे रहियै ने तऽ देखलिय हुआ कने छियै
ओ केने रहियै ओ केनेरहिय तखन ओ अथी जैसे अहाँ सबके होल है ने ओना हमरा होबे नहि कर छै ओ वलाटक त आय जाय तएन
हँ आ जेतै तहन हमरो ईमे बहुते टाइम लगलै आ गेल कहलिए ने सभे कभी आ रहल छै अपने करै रहियै ओ रिफ्रेश तब ने नहि आयल रहै
तब हम इधर से फोन आर फ्रेंड वालला एले फोन करै खातिर
हँ हँ हुँ आब अपने ने ओ स्क्रन रे स्क्रन र कोन अथीपे सँ डिलीट करि देबै ग्रुपपे सँ कियाकि वहाँ पे बहुते सारा आवाजो हे अपनेक
आ तब से इहे टेंशन रहि कि हमरा टाक्स नहि एले यहाँ पते ने रय दोसरी बात भ
टेन्शन होतऽ कहा स लबै तीस गो लोग के फोन करय नम्बर
आब तीसगोके फोन करय पड़तै
हँ बहुत ते रिक्वेस्ट करय पड़ै छै
हँ
हमे देखियै ने हमे एतेक कॉल करबा देलियै अभी हमे करै छियै ने तऽ कहै छिय नहि करै नहि सच गेल
हम अठासी सतहतर ला नम्बर दै हियै समझलियौ
कथी
नम्बर बतबै छौ हमर बहिनके मोबाइल पर करबै
अच्छा
आर दू तीनगो के आओर बतायब ह मैसेज अहाँके दू तीन गो नम्बर करि दै छै हँ स लेपै छै हम अपना बहिन से क‌ए क‌ए गो न नम्बर छै समझलियै
हँ
ठीक बात करि लेबै अहाँ ओहिपर
अच्छा
ह कार्या पर
हँ हँ
अभी हम ओकरे से बात केलियै तनि देर पहिले तऽ बोललै हमर कार्या आर नहि खुलै छै हमर टास्क पूरा होल छै ने तऽ हम फोन केना करियौ तोरा
हँ हँ हुनकर टास्क जे टास्क पूरा रहय छै फेन ओ नहि करि सकै छै फोन
हँ उएह बोले रहथिन हम बोललियै ठीके छिकै तब अभी अयली ओ कॉल जे बात केलियै राजस्थान से एगो फोन केने रहए तऽ सतताइस रुपआ एऐलै चौआालिस पसा
चौआलिस कतेइस रुपैआ बढ़ििया है स्तइस तब एनाहिते सबेसँ बात तब करबै तऽ आब अपने चेले आय त आब तो बात करैग पड़त
हू हँ आब तो क्वस््चन एलै तऽ बात करैयए पर दइ
हू
आ अभी एगो मतलब ओ राजस्थानसँ जे फोनके कॉल आय आयल रहय तऽ ओ बोलले जब तक दस मिनट नहि होगा रख दियै रख दियै आ होइत रहतै दसिन दस मिनट तब हम काटि दे
मतलब बात नहि करली
बात कलियै हुनके से बात करैत रहियै हुनका मतलब होइ नहि रहििकै मतलब बात नहि होइ रह आवाज नहि आबैत रहै
हुनका पता है की होलै रहऽ हुनका मतलब रिफ्रेश टस म आ िफ्रे क देलकन बस हुनके टक्से उड़ि गेले तब कहलियए अभी करियो ने रिफ्रेश तऽ चलि आएतै तब अयलै तऽ तब अपनेके नम्बर देलियै तब ओ करलै
ह तब अहाँके एगो टाकसँ आ बनि जायत
हँ एगो पहिले उ करने रहियै दोस द नम्बर परर
हँ ओनकनकऽ आ बात एगो एगो आओर कने रहि की ने दूओ मिनट बात नहि काटि देलकै
फिर भी जयबै पैसा आबयवला ओतै ने आइए जायत
हँ दू मिनट बात नहि गेलखिन बात कर फोन करि देलखिन बोललखिन काम करै छियै बिजी छियै बरौनीसँ
शायदी
अमषा अमीषा ख रहलखनी तब कहलिय आब पता नहि
ह तब व फोन कियै
आँ
सभकेँ करियै फोन आब
हँ करै छी आब तनी न हारके फोन कर तनि फ्री तनि खाना अर बनाए कऽ बरतन अर धोए फेर फोन लेलियै तब अहाँ फ मैसेज आयल रहाय ह ठीक हइ आ एहिमे आ दोसर कोई नहि जोड़ सकै छै नया केना जोड़ैयै भेज दे आधार कार्ड भेज दह आधारो कार्ड लगै हइ
नहि नहि ओसभ अपने हँ
हँ क्य हमर नने रहे ने बोललखिन हमरो जोड़ि दो तऽ हम बोललै बात करि कऽ पूछि कऽ पूछि कऽ तब बोलब हम भेज देब नम्बर अहाँ जोड़ि देबै ठीक त